हँ आँ कहिओ?
कहलहुँ जे बचपनके तऽ याद आधा कहलियै आधा सुनबे नहि केलियै।
हँ ओ बात छल रहिै फोन कटि गेल रहै तैँ नहि सुनलियै। अच्छा आब कहू आब सुनबै।
जेनाकि बचपनमे रहै जे आ हमरसभके माँ कहैत रहै जेकि आ आज़ आब अभी जेना बारिश पड़लै तऽ एखन कहबै कि जे माँ कहिै जे मम्मीके जाइ छौ नहाय लए। बचपन अ बारिश के पानी मे हँ तऽ मत कइतै माँ कहैत नहि जो मोन खराब भऽ जेतौ नहि जो पतर पत्थर गिरै छै नहि जो ठनका ठनकै छै तऽ बिजली करकै छै बिजली दे
तऽ होइ छले जेक माँ ओहिना बजैत छै।
हँ आ हँ खूब छमक छमकऽ बारिश पड़त रहैऽ झमक झमकके बारिश पत रहैऽ ओहिमेऽ हमब खूब नहब करैत रहिए। भले बादमे तबियत खराब भऽ जाइत रहै डाँट सुनैत रहियै माँसँ लेकिन तैयो अय बारिशमे नहाय कऽ जिद्द करिते रहियै। कतको कहे जे बारिश में इस्कूल नहीं जाए लेय
जहन अङ्गनामे पानि भरि जाइत रहै तऽ कागज केनेय बनबा बनब कऽ खुबा बैत रह ई नहि अंगना आ दसट नवा कहि सबसे तेज नाव हमरे बहै छौ।
आ ओहि प आ ओहि पानिमे पएर धऽ कऽ छपक छपक कऽ कऽ कुदकैत रहियै जेकि मतलब देखियै जेकि जे पानि कतेक ऊँचाइ ऊपर उड़ै छै।
हँ आब स्यान भऽ गेल गेलिय य तऽ गड्ढा से बच के चले छै आ तहिया गड्ढा मे कुदिय जाइत रहिए
हंऽ बचपन में जाइत आउ जेना कि बचपन मे आमक गाछी मे जाइत रहियै, आम चूनऽ के लेल तऽ ओतऽ दे खिय जे गड्ढामे पानिओ छै, तऽ ई डर नहि लगै, जे ओहि पानिमे साँपो हेतै। ई पानिमे कीड़ो हेतै, लेकिन आम चूनके आम चूनक छै से एकदम रहै निश्चित, जे हँ हमराआम हर हालमे चुनिकऽ लाबऽके छै, आ घरमे रखऽके छै मां
तोड़ लेल, फूल तोड़ले कहाँ से कहाँ लोग भोर क उठ कऽ, बचपन मे आ चलि जाइत रहियै, हमसभ फुलबारीमे फूल तोड़ि तोड़ि कऽ लऽ अबैत रहियै। आ माँके ढेरी कऽ दैयए फूल पूजा करयके
ते आडाँट नहि सुनैत
आ डाँटो सुनिय, दोसरो से डांट सुनियै जेकि हमर फूल तोड़ लेलक, तऽ हमर फूल तोड़ लेलक तऽ लोक कहे बच्चा बुझ त छोड़ि दियो, जे दियो।
एक दिन स्कूल, एक दिन स्कूल जाइत रहियै, तऽ पहिल जहाँ जाय त रहिये स्कूल, त वहां आमक आम के गाछ बहुत रहै, दू रोड के दुनू किनार में आम के गाछ रहै, बच्चामे तऽ एहन रहियै, जे केहनो आम केहनो खट्टा रहै। तऽ ओकरा तऽ एकदम खट्टा बुझेबे नहि करैत रहै, मतलब उठेलहुँ आ बस ओकरा। अथी चुनरी मे धऽ कऽ, चाहे पेपरमे धऽ कऽ, पहिले पटक कऽ डेस्कपर फोड़लहुँ। आ ओ नमक लगा-लगा कऽ खेनाइ चू
खेनाइ शुरू केलहुं, आ इहो नहि बुझाइत रहै, जे ई खेलास पेट मे दर्द हे तांय माँ दबारत चाहे, अपने मोन खराब रहत तऽ केहन लागत।
हाॅं, सेह ओहो नहि बुझैत रहियै, कतको माँ सभ दबारैत रहै, कहियो देख लैत रहै आम खाइत तऽ, दबारैतो रहै। लेकिन तैयो नहि, मतलब एते रहै कि, जे हेतै से देख लेब।
ते ने कहल गेले ये, बचपन हरगम से बेगाना होता है। तैं कहल गेलै ये ऐं
आ आब-आब-आब, जे एखने ई बचपनके बात जेना हमसब कऽ रहल छियै। ई बचपन अगर जेना, हमसभ जिलिये हे बचपनमे ओ बचपनके हिसाबसे हमरसभके बच्चा जी
तऽ सिनेमा देखै छियै, हूॅं।
बहुत मतलब, डँटबै-पिटबै मारबै। बहुत किछ कऽ सकै छियै, लेकिन हमरसभके माँ पपा ओतबो करैत रहथिन। कहियै हमसभ तऽ किछ बदमाशी करबे नहि करै छी, आ एखन बच्चा बच्च बच्चा सभके कहलुॅं, जे हमसभ तऽ कहियो कोनो बदमाशी करिते नहि रहियै बच्चा
हाॅं नहि तऽ बचपन जे होइ छै, बचपन नादान होइ छै देखियौ। आब हमर सबके बचपन होइ कि, अखन हमर सबके बच्चा के बचपन होइ, बचपना बचप पना होइ छै, ओ अ हम बुझैय छिये जे ओकरा बुझे किया नहि अबय तऽ हमरो तऽ नहि बुझऽ अबैत रहै, ओहि उमरमे से नहि सोचैत रहियै।
से नहि सोचैत रहियै ने ओहि उमरमे जेकि जे हाॅं हम मतलब हम बचपन छियै तऽ हमरो ओहि उमरमे नहि बुझ अबैत रहै तऽ एखनि बच्चा छै। तऽ एकरो नहि बुझा आबै छै, से ई तऽ नहि।
नहि बुझ बला समय।
तऽ सोचै छियै जे आब सोचै छियै, जे जब अपन बच्चाके डाँटे छियै, बच्चामे बदमाशी करै छै। तऽ आब सोचैय छियै, जे हमरोसभके माँ कहैत रहै, तऽ कोनो गलती नहि कहै रहै जे हाॅं वर्षा में नहेलासे तबियत खराब भऽ जेतौ, आम खयेलासे तबियत खराब भऽ जेतौ। चाहे ई काम कयलासे ई मतलब तोरासे नहि पार लगतौ।
आब देखियो एगो की होइत रहै, बच्चा में बचपन में जे अन्हार भऽ जाइ तऽ बड्ड डर लगै। जे बाप रे जे अन्हार में भूतेटा हेते लेकिन आब सयान भऽ गेलिये। ई मन मे बुझऽ आबि गेलेयऽ, तऽ हँसी लगे छै तहिया के सुन कऽ। जे भाइ अन्हारमे भूते हेतै, किया भूत हेतै आब बुझे ई बात एलैया। जे भूत नहि होइ छै।
वएह ने कहलहुँ बचपन में कही कखनो जे जेना एखन-एखन तऽ आब बच्चा सब नहि जाइ छै, आमक गाछी। लेकिन हमर सबके बचपन रहैय जेकि अगर आँधी तूफान उठैत रहैय तऽ एगो झोला आ एगो झोला, आ एगो टॉर्च हाथेमे रखैत रहि। की जे दौड़ कऽ जेबै गाछी आ दोसरोके मतलब दोसरोके गाछ। दोसरोके गाछी में से आम चुनि कऽ लऽ आबैत रहै, ई नहि सोचैत रहियै कि जे हाॅं ओ गाछीवला एतै तऽ। ग- गालि- गालिओ देतै, आ बातो कहतै तऽ कहतै-कहतै कहतै सु- सुनऽ थोड़े जेबै हम। ओ माँ सब अ -अबियै तऽ माँसभ कहै। अबिये तऽ माँसब कहै जे फंलाके गाछ गाछ में से जे तू आम चुनिकऽ लऽ एलिह से एल रहै शिकायत करऽ ले बाबा के जे कि मतलब अहाँके पोती हमर आम चुनिकऽ लऽ आयल हँ आ मारऽलए दौड़ै डाँटै। लेकिन कोन फर्क पड़ैत छै, फेर तऽ दोसर दिन आँधी तूफान अबै तऽ ओहने काम करैत रह रहियै।
हँ छैहे की बचपन मे एगो रहै हमरा सबके कि रहै जे बचपन मे पूजा -पाठ जे माँ सभ करै तऽ बड्ड मोन लगैए ओकरा सङ्गे ओरियान करऽ में। फूल तोड़ऽ क लाकऽ राखो में, पूजा के ओरियान में बाबा के पूजा के छिप- कटोरी मा जऽ में इ सब करऽ मे बड्ड मोन लगै छलैया बचपन में। बचपन होइते छै आ एगो आरो छलैया अ माटि जे कतौ देखियए तऽ ओकर चूल्हा कनिटा। के कनिटा के ओकर बासन बना -बना क खेलऽ लेल।
खेलय लेल रखैत रहियै आ चाहे चाहे गुड्डा गुड़िया जे रहै तऽ अथी कपड़ा के बना के।
कपड़ाके बना- बना कऽ गुड़िया बियाह करियै।
हँ आ खेलैत रहिये आब उ सब कहाँ आब ओसभ जमाना हमरसभके बच्चा- बचपन बच्चाकेँ छेबो नहि करै।
हँ आ माँ वला साड़ी चोरा कलऽ जाकऽ कनिआ बनैत रहियै बचपन में आ भानस करियै, आब उएह भानस करैत छीयै तऽ होइए जे रोज पहाड़ लगैया। अ रोज भानस करब।
आब करय के मोन नहि करैए तहिया कहै की माँ सब कहे ने करऽ लए, तऽ कहियै कि हट तोरा सबके भारी लगै छौ, हम-सब कऽ दै छियो।
हँ बचपन में बड्ड नीक लगै कनिया बनि- बनि कऽ भानस करियै आ अपना माँके दऽ अबियै पूरी बनाकऽ पातके पूरी। काटि कऽ हे मां गै देखही हैया पूरी बनेलियै येए भानस बन केलियैये। भोजन परैस कऽ दऽ अबियै।
आब - आब वेहेए खाना एखन बनाबऽ के पड़ै छइ दू गो से तीन गो रोटी गर्मी मे बनाबऽ के पड़ै छै तऽ हालत खराब भ जाइ छै पहिले नै किछो बुझाइत रहै। कियेकि बूझऽ नै अबैत रहे।
बचपन बड्ड नीक होइ छै इ छ छइ। बच्चा सबके इएह कहै छियै जी लियऽ अपन बचपन जे छै से खूब बढ़ियां से जी जे बाद मे लोक के याद पड़ै छै जे बाप रे केहन नीक हमर समय रहे वेएह समय सब से बेगाना रहै छै दुख गम
कोनो - कोनो चिन्ता रहै छै सब किछ सँ मुक्त कोनो सबकिछ से लोक मुक्त रहै छै जे कि जे हँ हमरा आब किछो नै
ता अइ ने कहाँ से हमरा कपड़ा किनेएत। से चिन्ता अइ ने खाना के चिन्ता अइ सब बनल बनायल भेट टैत रहे खाइत
आराम - आराम से खाइत रही अपन काम हर समय पर करैत रही।
हँ आ जे चीज के फरमाइश कऽ दियै होइ जे ई तऽ आबिये जेतै लेकिन आब कीनऽ पड़ैये अपना तब बुझाइये जे ई पाइ से अबै छै।
पहिले के बचपन मे आब ने देखियौ मोबाइल भऽ गेलैए तऽ लोक फोटो जखन मोन होइ छै तखन खींच लै छै। पहिले के बचपन मे रहै जे अगर फोटो खिचाबऽ बला अबैत रहय खीचऽ बला कैमरा लऽ कऽ तऽ खूब बढ़ियां स पहिले हम सब खूब बढ़ियां स तैयार होइत रहियै जे कि जे बढ़ियां- बढ़ियां फोटो ऐत त देखब तऽ नीक लागत। खूब रङ्ग बिरङ्गक फोटो, फोटो कैमराबला से घिचबाबैत रहियै। आ कहियो जे अगर चच्चा ई सब कहथिन जे
हम सब जे आब देखब त बड़ा हँसी लागत जे भाय कियान रहियै हम सब ओइ समय मे बचपन मे अरे कखनो दू चोट चोटी केने कखनो एक चोटी केने कखनो बड्ड काजर लगेने से सब फोटो रहै छ।
आ कखनो - कखनो जे अगर चच्चा कहथिन जे चचा के कहियै कि हम अपन जे चलबै मेला देखऽ ले गाव हम मुसरी घरारी जेबै कनि देखऽ लेए। अथि समान लियऽ ले जेबै त कहथि- कहथिन कि जे पाँच गो रूपैया देबही त हम लऽ चलबौ गाड़ी पर बैठा कऽ लऽ जाइत रहथिन पाँच गो रुपैया हुनका दैत रहियैन। त गाड़ीपर बैठा क लऽ जाइत रहथिन आ ओतऽ गेलाके बाद अपना पाइ से कहथिन पाइ छौ ने। नै पाइ हेतौ त हम नै किछो खरीद देबौ त कहियै हँ छय आ अपना पाइ से रङ बिरङ्ग के चीज खरीद दैत रहथिन।
हँ।
तऽ कहियै जे पैसा लेला लेला से तोरा कोन फायदा भेलऽ जब तू अब पैसा से खरिदिये देलह।
हँ जिद्द एगो रहै छलैये जे हमरो हाथ मे पाय हुवे मेला देखऽ ले।
तह आ पहिले पहिलहे से ने मतलब पैसा बचा - बचा क कि की जे दुर्गा पूजा अबै छइ। त दुर्गा पूजा मे ने मेला देखऽ जेबई तऽ ई चीज खरीदबइ।
आ लगे मे हमरा सबके मेला रहै छलैय लगे मे दौड़ -दौड़ के दौड़ -दौड़ के बचपन मे आब त एक बेर जाय छियै त पैर दुखा लगै छै।
हँ काजल खरीद
जाइयइ आ दस बेर अबियइ लेकिन लगै जे पेएर नै दुखाइ ये तेहन लगै कि आ दुखाइयए तऽ रातिमे बुझियै सुति रहियै।
आ चारि महिना पाँच महीना पहिलेसँ पैसा जमा करैत रहिए उ देलखिन तऽ र रखे ओ देलखिन तऽ रखे जे की जे मेला हेतै ने तऽ कथी तऽ लिट्टी खायएब समोसा खायब रङ्ग बिरङ्गके चीज खरीदब आओ ओ खरीद
आबके जे बचपन छै से पहिलेके बचपनसँ एकदम अलग छै।
अलग छै हँ आब तऽ आब तऽ ओ बचपन छै कहाँ जे बचपन हमसब जिलियै हमर सबके बच बचन हम बचपन मे रह भी न हमर हमर सबके बच्चा के बचपन नमे जमीन आ आसमानके फर्क छै बुझलियै ने किएकि
कीय हमसभ आब बहुत केयर करै छियै बच्चा सबके लेकिन पहिलुका जमानामे एतेक नहि सम्हारैत रहै धियापुताके लोक। तऽ आब आब लोक सम्हारै छै सब चीजके व्यवस्था यथा बाद दय छै ओते तऽ पहले न नहि व्यवस्था बाद दै छै। रहै लोक बच्चा सबके जतेक आब लोक दै छै।
हँ तऽ पहिले ओते मम्मी पपापाके पासमे रहितो नहि रहै ने आब तऽ हमराासभके अपना होइ छै कि अपना कनि कम हुए। लेकिन हमर सबके बच्चा के बचपन हमर हमसभ जेना बचपन मे रहलियै। ओहि हिसाबसँ बेहतर हुए ओ सोचै छियै हमसभब पहिले सबके बचपनमे हमर सबकेँ माँ पापा सोचैत रह ओहो सोचैत रहथि जे हमरसभके बच्चा हमर सभ सँ बढ़िआँ हुए लेकिन ओत ओतेक सामर्थ्य नहि रहन
हमर सभके जे बचपन रहै सेमे भोलापन बेसी रहै। आबके जे बचपन छै ओहिमे बच्चा कनि बेसी बुझनुक भऽ गेलैया।
हँ किएकि हमरा सबके बचपनमे मोबाइल नहि रहै।
हँ अपना सबके बचपन में हमसब खेलैत रहियै तऽ चिठ्ठी पतरी खेलैत रहियै चिट्ठी लिख लिख कऽ सङ्गी साथीके लोको दैत रहै।
चोरिआ लुकाछुप्पी खेलैत रहियै जकरा चोरआ नुकिया कहै छै। मम्मी हाइड एंड सी। ओसभ खेलैत रहियै आ पहिले बचप मोनो नहि रहै जेकि जे मतलब पहिले जे महाभारत लोक देखैत रहै रामायण देखैत रहै। तऽ लोक रातिके टी वी निकलै। हँ राइत रातिक टी वी निकलैत रहै ओकर बाद बैट्ररी करैत रहै पहिले लाइट कहाँ एतेक सुविधा रहल।
डाँटो सुनिये ओहि लेल बचपन मे
हँ जेकि जे तू सब पढ़ाइ तूसभ हँ तू सब पढ़ाइ नई।